ठ।
हरि ओम्।
जय झूलेलाल दादा।
जय झूलेलाल, थी वई ॾहें मिंट वारी दाल चांवर?
हा हा तांजा थी विया मां त हाणे हञां बस करे वेठम्।
चयो न मां बि ॾह मिंटे वारा ठाहियां थी दाल।
हा हा मुंजा बिगल न हुया न।
बिजल न विया आहिंया त हेतरी देर में बिॼाया हूंदव न।
हा गरम पाणी थोरो करे भिॼाए छॾियां न।
हा हा।
कॾहिं कॾहिं छोला बि ईअं ई कंदी आहिया न राजमाऊं छोला। जॾहिं ॿार चवंदा आहिन् न मम्मी खाइणा आहिन्। त पैरासिटी वजाए छॾी आहियां हिक वरी जल्दी ठही वञ आहिन्।
हा ॾहें मिंटे वारा।
हा हा। तां खाधी मानी वानी खाधी थव?
न हाणे काथे हाणे ॿुधायांव न ॾहें मिंटे वारा दाल चांवर। उ खाइणा आहिन्, मल न खादा आहिन्, ठाहे करे रखियान। त दाल ऊ बि सब्जी ठाहे रखी, बाक़ी हाणे चांवर त थोड़ी देर सां कंदा आहियूं न। थदा न वॾदां आहिन् न वरी।
हा हा हा चांवर सध न चांवर तां बि चांवर लूण वारा ठाहियो नी।
हा हा लूणावरा हिते असां सिंधियुनि में त लॻभॻ लूण वारा ई ठाहींदा आहिन न, बाक़ी उह जेक। हा जेके हिंदी माण्हू आहिन् जेके बायर् आहिन मतलब ॿिए समाज ज उहे ज्यादा त।
अलाए माण्हू फिका कीअं खाईंदा आहिन मूखे सम्झ में न ईदो आ, फिका खाई बि न सघूं।
न सब्जी में तेज विझंदा आहिन न नमक हो, वरी एक्स्ट्रा वरी लूणु रखंदा आहिन। ॻे वणे थो त जीअं त लंगर वग़ैरह में न वेंदा आहियूं त कीअं कंदा आहिन उ भई। सब्जी में हुनए लूण मिर। ॾाढो तेज हूंदो थव वरी बि केंखे लॻे थो त एक्स्ट्रा वरी लूण रखंदा आहिन। कच्चो।
असां में त चांवर ईअंई बि खाई वठो लूण पयल आ त ईअं बि खाई वठो।
हा हा उहो बिना लूण जे त सवाल ई न आहे।
न न न बिल्कुल बि ॾही विझी करे बि न खाई सघो हू त।
हा असां त ॾहीअ में बि लूण खपे असांखे त। भई चवंदा आहिन ॾहीअ में लूण न विझजे चवंदा आहिन भई सुठो न हूंदो आ।
अचा बंदा आहिन।
उंधा। लेकिन हाणे छा कयूंआ। असांखे स्वाद खपे सेहत भली कुछ बि थिए।
ॾही त ख़ैरु भुॻे चांवर में ॾाढी सुठी लॻंदी आ, भुॻे चांवर सां न, वणंदी आहे उहा त।
त उन सां त सभिन खां बढ़िया।
हा टेस्ट तॾहिं ईंदो आ हुन में ॾही विझी खाओ।
हा हा हा भुगां चांवरन मा त ॾही हुजे। या त उह उह हा हा हा। हा। हेअ त इअं ॿुधाईंदव त जेठालाल वांगुरु असांखे जल्दी घरु भजणो पवंदो रोटी खाइण लाइ।
अच्छा त दुकान ते वेठा आयो छा अञा?
न न हेॾे ॿाहिर आ चकर न मैदान ते।
अच्छा अच्छा हं हं हं। आाए थां धल आए हाणे।
हा थदो आहे मौसम थोरो हाणे बढ़िया आगुणे मींहु पयो थोरी देर। ईअ ग्राउंड ते बि बढ़िया थी वयो आहे मस्त।
अरे वाह।
ग्राउंड आहे हिते सम्झो वॾो हिे घर जे पास में ॾाढो वट। वढो क्रिकेट ग्राउंड आ। ते माण्हू रात जो ते चक। करणंदा आहियूं हुते सुठो लॻंदो आ बढ़िया।
हा। थोरो मौसम मोकल्यो फ़ोन में ई मूंजे लाइ।
हा हा हा हा बिल्कुल बिल्कुल हाणे तां सम्झोब कलाक खन में ईंदो तां वट थदो मौसम।
ईंदो हलो सुठी ॻाल्ह आ, मां स्वागत कंदीमस् हुनजो।
फोन में त जल्दी अची वयो न।
हा।
तारूं जुड़ेल हीन न।
हं हं।
ईयां हवा भली थोडी लेट थींदी।
हा।
सभिन खां तेज़ त बिजली हलंदी आ न।
हा सभिन खां तेज़ त बिजली हलंदी आ हुन खां बि तेज रेडिएशन हलंदी थव इहा।
रेडी हा मोबाइल जी रेडीय हा। उहो सही ॻाल्ह आ। न उन खां वधीक तेज उहा ई आहे असां हिक शब्द ॻाल्हायूं था। तुरंत ते पहुची थो वञे न।
ॾिसो न हा जीअं ई ॻाल्हायो था मिंट में ई जवाब मिले थो नी।
हा मिंट बि छाजो। कई गुना सेकंड बि नथा लॻन्।
कॾहिं सोचियो थियां मोबाइल एतरा एड़ा हूंदा कॾहिं बि न सोचियो।
हा हा इहे त अविष्कार त अहिड़ा अहिड़ा आहिन की। ईअं सम्झो ॾीओ ॿारींदा त माण्हू कॾहिं न सोचियो की बल्ब बल्ब जो।
बल्ब बल्ब होयो पेहंरो लाइटियूं बि काथे हूंदी हुई न? सॼो-सॼो ॾींह हफ्तो-हफ्तो खन लाइटयु न हूंदी हुईउ।
टी वी थी हले तईम हा टीवी थी हले त काथां कैड़ा नेटवर्क था अचन घर में हिक एंटीना सां।
ॾिसो न एंटीना हां न त म मथे छित ते चढ़ी करे टेरीस ते चढ़ी करे। एंटीना खे हिलाईंदा होयासी हाणे आई फोटू आई।
हा हाणे इअं चढ़ु त असांजी एंंटीना ॿार-ॿार हिलाए छॾींदा। छा ता कयो चई छत ते भी करे?
भई जमानो बदलियो हिकदम बदलीयो न? हाणे असांॼे बचपन ॼो टाइम ज़मानों।
हा उहो त ख़ैर उन में खेॾण में ॾाढो मज़ो
ॾाढो मज़ो हुयो भाई अॼकल ॿार काथे था खेॾण एयरो।
न-न सॼो ॾीं वेठा आयन घर में दुकान भई आया पैंजे ट्यूशन तां ऐं स कूल मां त पकड़ेन मोबाइल। टीवी ॿि नथा ॾिसन हाणे ॿार टीवी ॿि काथे था ॾिसन।
न ॾिसंदां आयन फिल्म ॾिसंदां न आयन असांजे टाईम ते असां फिल्म ॾिसन एॾो वें वेंदा हुयासि अॼकल आई न फोन में ई त सॼो ॾींह फोन में ई लॻा पया आयन।
हा कम से कम कार्टून त ॾिसंदा हाणे कार्टून ॿि नथा ॾिसन हुन कार्टून ॿि नथा हणे हिमहिल ई वॾा थी विया अन ॾह साल पंदहे साले ॼो ॿार एॾो वॾो थीयो आ। कार्टून नथो वणेस हुनखे असांॼी उमर में कार ठहियल मेठायूं असांखे वणे थो।
अक्चूली असांजी याद आयन न बचपन ॼी याद आयन न असांॼी, असांॼी बचपन ॼी यादि आयनं। कार्टून
हा-हा उहई चऊ।
अ टाइम ॿि उह हलंदो न छा उहो मोगिल वियो।
हा-हा हलंदो न मोगली जंगल बुक आ।
ब बिलक
असा अॼ ॿि हलंदो आ त बीह रहंदा आयूं हिक मिंट छॾे सघ तक नज़ार हंद आयूं। उह त उहो ॿि न ॾिसंदा आयन हा-हा। हं कोई पुराणो माणू मिले थो त पो ॻालियूं निकिरन थियूं त याद ताज़ा थी थी वञे न‌।
बिल्कुल-बिल्कुल ताज़ा द अड़े असांजो इयो ई आ बस। असांखा पो कोई ॿि इ शयु हुन न याद कंदो। न ई कई रिपीट थींदीउ शयूं गॾ।
हा
असांजो टाइम असां माउ पीउ को डिजंदा हुयासी अॼकल ॿार ॾिजन न।
असां आख़िरी पीढ़ी आयूं न इ जेके शइ सॿ सॿ। जे असां ॾिसो सॿ कुछ ॾिठोसि। भई पुराणी बैलगाॾियूं ॿि ॾठियूंसीं। त फाइटर प्लेन, हवाई जहाज सॿ ॾिसी वारतासी। फोर जी, फाइव जी, सिक्स जी ॿि असांजे रयते में सम्झो अची वेंदो।
दफा
हिंयर असां सब कुछ डिसी वरतो न असांजी पीढ़ीअ मतलब। अॻते ए आई ॿि ॾिसी वर ॾिसो हाणे ए आई बि अची वियो आ त जेको फास्ट चवनि था सभु कुझु आहे उन मं में, दुनिया जो सब कुछु आहे हुनमें। त उहो बि ॾिसी वठंदा सीं। ठाई उअव न उह के, अविष्कार त धीरे- धीरे वधंदो ई रहंदो न। सही ॻाल्हि आ न अविष्कार, विनाश माण्हूच कंदो प्रृकर्ति थोङी थी करेे। हा उहो त कंदो, ठाहींदो माण्हू बिगाड़ींदो बि माण्हू ई।
माने फाइव जीअ जे कारण केङि हालत थी वई आ इंडिया जी।
हा पंछी गायब थी विया आहिन ॾिसो न।
की टाइट
हा न नंढा नंढा जेके पंछी हूंदा आइन हा जेके वॾा पंछी आहिन, उहे बि वॾा ठीकु आहिन कबूतर हे उहो नंढा पंछी ॾिठा थव, नंढा जेके नंढियूं नंढियी चिड़िया हूंदियूं हुंयूं गिरैया
हुते बि न आहे न झिरकियूं अथव न नी?
पहिरियों त ईअं हूंद्यूं, सुबुह जो आवाज़ ईंदो हो बढ़िया। मतु जबकि आसपास, हा हाणे त ख़तम पूरी आहिन ई न। की असांजे हिते हीअं झाड़ जी एरिया, जीअं मैदान ते वेठो आ माण्हू सुबुह बि ईंदा आहिन, न ईंदो आ आवाज़ु।
दी
न बिल्कुलु न, झिरकियुनि जो आवाज़ त बिल्कुलु न ईंदो आ हाणे। न त सभिनि खां वधीक उहा हूंदी हुई, गिरैइपा।
सभिन खां वधीक, हा जॻह- जॻह ते पंहिंज ठाए
हा भई कोयल वोयल इहो वॾ वॾो हा, हा। हा भई उह वॾो पंछी आ कोयल आ, हा। त उहे वरी बि आहिन।
हम्म
लेकिन हे नंढिय, नंढियूं आहिन जेके आहिन पंछी ग़ायब थी विया हू पूरे।
गायब थी विया, हा।
हा माण्हुनि जे मथां असरु थो अचे त हुननि जे मथां बि केॾो ईंदो हूंदो। उह त नंढी सी जान वीचारी।
हम्म अलाए अॻते हली छा थींदो कुछु सम्झ में नथो अ
हा सब बढ़िया थींदो। हा उहो बि ग़ाइब थी विया आहिन, हा, थोङो घटि अलाए छो उहे छो गुम थी विया आहिन? वॾो पंछी आ उहो बि।
डो ब
लेकिन उहे बि गुम थी विया कांव।
हम्म आहे पर ॾाढा घट आहिन।
हा! खोॾ घट, कभी कभार ही ॾिसण में ईंदा आहिन उहो। पहिरियूं कीअं हुओ, बिल्कुलु मथे बीहंदासीं त ठोंगो हणी हली वेंदा आ हेॾा।
हा-हा एॾा हूंदा हुया, बाक़ी उहो कबूतर जगह-जगह ॾिसण में अचन।
हा! की कॉंव पहाका बि ठाहींदा आ न काॾे वई काॅंव खणी वयो अची काॅंव खणी ह्ह ह् ह्। कोई बि शय ॿार खे चेड़ाई दो त कॉंव खॾी वयो। हाणे त वेचारन बारन कॉंव ही न ॾिठो आ।
न ॾीठो आ बिल्कुल। असक हो न् मैना वाग़ूर झिरकियू हुयूं। वॾी वारीयू, वॾे साइज जी, ब्राउन कलर जी हा तहांजे हिते बि आहेन।
हां!
केमें ई कलर में।
हा! उओ घट न आहेन पर इते सीटीअ में उउह गाॅंवन में वधिक ॾिसण ईंदी बाक़ी इय सिट् इह अगर मूखे ॾिसण ईंदी
असां ऐ हिते जेकियूं आई आयेन, पर नंढी-नंढि आहेन! कारे रंग जी, नीरे रंग जी बिल्कुल सन्नी-सन्नी
हा न, उओ-उओ ॿयो पंछी आ न उहो झिरकी काने मतलब हां जीअं झिरकी जे ग़िरैया चवंदा आहयूं, जेके असांं खे ईंदी। ब्यो हुनयो नालो हन हिंदीअ में ग़िरैया चवंदा आहेन, उओ खोड़ हूंदियूं हून पहरियूं। इअ चीं-चीं-चीं सॼो ॾींह उहो ई कंदी हुं! हा उह। उहे-उहे गुम थी वयूं अन, अउ जेके नंढि-नंढियूं आहिन न उहे ॾिसण में ईंदीयूंन, हन हिते असां ऐ मे आस पास में पेड़ वग़ैरह आहेन त उते ॾिसण में ईंदियू इन। हां पर हे इन, उह गिरैया ग़ायब थी वईया।
हूम उह त ख़ैर हर जगह सां हाणे गायब ई थी वई आह, ॾिसण में ई न आहे बिल्कुल बि न आहे ॾिसण में उअ त हूम्। हाआ! बार-वार ट्यूशन वया आयेन।
जीइ!
बार ट्यूशन वया तव ट्यूशन।
न-न हाणे सब घर में आऐ न। हिन टाइम त न हूंदी आ, हा!
छ- छा आहे।
अई हिंन टाईम न-न अ हा न-न-न अञां एग्ज़ाम हिमल्ल थी आ हिमल्ल न थ्या आए न स् कूल अञां चालू न थ्या आयेंन।
अच्छा-अच्छा-अच्छा अञां मोकलियूं हलन तयूं।
हा! ईंअ समझो पंज-छह ॾीहन में खुली वेंदा होॾे। हा-हा-हां पंज-छन ॾीहं में जाते काते हियई आ न गर्मियूं ख़तम थींदियूं इन पो ई खुलंदा आऐन।
हा! घणे में पढ़नव ॿार?
हिक नाए में आ, हिक सम्झ हिम्मल यारहे अ ॾहो पास से बस।
अच्छा ॾहों पास कयो तइ यारहें में वेंदो हाणे। ॿई बेबू? एक बेबू, बेबी।
छोकरी, छोकरो हां।
छोकरी, छोकरो! अच्छा-अच्छा। हूंअ, मस्त चंचल हूंदयू अन छोकरीयूं।
हां! छोकरीयून सां ही त रौनक हूंदी आ न घर में। छोकरो त निकतो ॿाहिर थी वयो दोस्तन सां काॾे वेंदो छो।